हेलो हाँ हाँ हाँ हाँ कहू कहू नम्बर अइछ से तऽ आइब जाइ छै सब बढ़ियाँ अप्पन कहू
अपनो ठीक छै तऽ खाना पीना भए गेलै
हाँ खाना पीना भऽ गेलै बस काज मे लागल छी कनी कनी काज भऽ क चलि रहल छय
हाँ
अहाँके
हाँ आं भए गेल हाँ भए गेल
अ-आँ ओय दिन कहने रहिये सावन मेला त ओय दिन जे कहने रही सावन मेला तऽ तक रहल छी मेला हेलो हेलोअ
आवाज आवाज नय आबैया
हाँ आब आयब रहल या हम कहलौं ओय दिन कहने रहियै सावन मेला से कतय कऽ रहल छियै
एखैन कहाॅं सावन मिलन के गप्प केलियै कोनो
अहाॅं ओय दिन कहने रहिये न
हँ अच्छा सावन मिलन तऽ हेबे न करतै आब तऽ सावन मिलन तऽ हेबे करतै
हाँ तऽ नै सएह हम पुछलहुँ कोनो स्थानमे नय भेलै हन अच्छा नै नै हमरा लागल की एमहर मतलब कहीं अहाँ सब डेट तेट फिक्स कऽ लेने छी तऽ से कनि ब-
नै अभी डेट फिक्स नहि भेले हँ
अच्छा ठीके छै तखन बतायब जरूर लेकिन कतय कऽ रहल छियै
हाँ हाँ जरूर आओर हेलो हेलो हेलो।